हलो! हा जय झूलेलाल दीदी, जय झूलेलाल! कीअं आयो ठीक आयो? हलो, ॿया बढ़िया, तहां ॿुधायो? बढ़िया। घर में सभ बड़िया? हा बढ़िया बढ़िया, तहां किथां ता ॻाल्हायो?
मां इतांईं, लखनऊ।
मां इताईं, लखनऊ जे पासे, अच्छा अच्छा, हा! हा, छा कंदा आयो, पढ़ाई कंदा आयो छा?
न न न, मां
न न न, मां हाउस वाइफ आयां दीदी, अच्छा अच्छा। हा, त सुठो आ न, घर जा कम बि त घणेई ता थियन, केॾा ता कम कर करणा पवन। हूं, हा, घर जा ॾिसो ता न कम ई न छॾंदा एन, असां त सिंधयुन में, कम घणा एन भई, ॾाढा घणा कम एन। त, सही तख चओ भेण सही। हा सॼो ॾींह बि कंदासीं न, ॾींहं में छवीह कलाक बि थी वेंदा, तो बि खुटंदा।
हा, तॾी बि
हा, तॾी बि न खुटंदो कम, हा, सई ता चओ। हूं, हां, ॿयो उते बारिश वगैरा पए ती, कल हुई, कल सुठी पई सुबूह जो, चंङो चङो मींह हो, अच्छा, हा कल सॼो ॾींह शाम ताईं मतिलब, टी चईं बजे ताईं त थधबि करे छॾ्यईं, मतलब थध छा ईंएं सु सुठो मौसम करे छॾयंईं, थधो कयईं, सुठो। अ-आराम सां वेठाहासीं। पर वरी, हन शाम पंजे बजे खां पो त वरी जेको तप्यो त तप्यो वापस ओड़ो जो ओढ़ो, उओई ए, सी प्या हलन, ॻाल साॻी आ। हा, असांजे हिते वरी सुभूअ जो ॾाढी बारिश पई आ। अच्छा, स्कूल मां बि मैसेज अची व्यस कि रेनी डे। उस्कूल बंद थी वियाएन, अच्छा अच्छा, अॼ पेपर बि हुयस। त पर हाणे बंद थी व्यो त, हाणे वरी अॻले ॾींह रखंदा। हा, सई ता चओ, हा हा असांजे हिते वरी छाहे, गलियूं भरजी वेंदियूं आइन न सॼियूं, कॉलोनीअ में सब रोड एड़ा भरजी वेंदा आइन कि माणु निकरी न सघे। हा, हा हा हा हा हा। पर प्रोपर लखनऊ कोन थव, नंढी जॻह आ काई ईअं? हा लखनऊ जे पासे हिकड़ो नंढो सो आहे गांव, हुन पासे रवंदा आयूं असां। अच्छा अच्छा, त हुअं, शादी खां अॻुमें हिते जा ई आयो? न न न, शादी खां अॻ में इटावा ॿुधो थव? हा इटावा, आगरा जे बरसां ई। हा, मांजा पेका हुतां जा आइन, हा अच्छा। हम्म, अऊ तांजा पेका कित्थां जा थव? मुंजा, अजमेर। अछा तां अजमेर जा आयो। मां अजमेर जी आयां, हा। शादी जयपुर थी हुई। मांजि हिक सायड़ी आहे उआ अजमेर जी आ। अच्छा हम्म, आं हितां जो नालो त एकता थस। हा, औ बा कि हुतां जो शायद पूनम, हा पूनम ॿुधाईंदी आ।
हा
हाणे अजमेर बि वॾो शहर लॻो प्यो आ हेॾो, केर तो केंखे सुञाणे मुखे बि हेॾा साल शादी कए थी विया हली करे। हा हा, हो त सही ॻाल आ। हाणे वञूं केतरो ता, भई जीअं वञूं, भई ॿ ॾींअ वञूं, टे ॾींअ वञूं टे ॾीं वापस, ॿे ॾीं वापस, ईंअ अची वञूं हली करे, वञूं केतरो ता। माणू पेंहरी जा, महिना महिना टिक कंदा हुआ त हुनन महिनन- महिनन में वरी छाए, हिक ॿे में घुमंदा हुआ हिते हुते। हाणे वञूं ई कोन एतरो। चलो, तां ॿुधायो? हलो, हलो। हलो? हैलो हैलो, आवाज अचे ती?